जा तक छोड़तौ तक कोनो स्कूल ममे एडमिशन नहि ने हेतौ ओहि तऽ बच्चे वाला कोनोमे दिअ पड़तौ ने
के बच्चे वाला ओसभ तऽ छै। पाँच साल भेलै तऽ आब अहाँ नर्सरिएमे रहतै ओहिमे जे भी ओकर
हँ, हँ
एक्शन नहि हेतै हँ, तऽ ओहिके बाद लोक अपन क्लासँ अथी करबा दै छै। पंगेय दे छै लेकिन जे टाइपके जतय रहै छै तऽ ओ।
तीन सालके बाद जे छै, से तीन तीन सालके बाद तऽ आब तर तीन साल पूरै बला छै हँ तऽ ई स्टेशनमे अगर आब करबही तऽ ठीके त रहतौ
आब एकर पाँच पूरै वला छै। पाँच पूरै वला छै। तऽ कहै छियै तीन।
अच्छा ई पाँच एकड़ पूरे वला छै? ओ तहन तऽ एकरा तहन तऽ एकरा नहि तऽ एकके नहि लह तऽ एलकेजी-यूकेजीवालासभमे दै लऽ आ अथी करै लऽ तऽ तैयार छै।
हँ।
एकरा तऽ आब लेटइ छौ, तहन एकरा तऽ एडमिशन दिययए
हँ। तऽ वह सभ दरनखेत ह
ह तहन तऽ इएह सेशनमे तोरा दियाबैके चाही ओ तऽ लेट आब होइ छै। काल एखनो लागए लेतौ।
हँ, लेते किया ने तऽ उएह दुआरे सोचलियै जे
तऽ उम्हरे जे छै ने, ओ दऽ। दरभंगा पब्लिक स्कुल छै, जाहिमे हुनकर बौआ सभ पढ़ै छै।
हँ, तऽ हुनका रूमसे कते दूर पर बच्चा अथि छै, इकुल
बगलेमे स्कूल छै दू सए मीटर पैदल। तीन मिनट लागै
हम ओहि स्कुल खोजै लए आ ओकरे खोजै लए गेल रहियै की बुझलियै? हमरा ओ दखल। छैनजरिमे लेकिन हमरा ध्यानमे नहि आबै छलै केम्हर छै हम ओकरा सर्च मारिये लो लोकेशन देखाबै जे बीस मिनट गाड़ीसँ पन्द्रह मिनट। से हमहुँ दुनू सभके फोटो-टोटो खीचलियै, ओ इंग्लिश हेडिंग जे रहै। आ कस घत ल य अत त गिय आ ओहि बीचमे हम कतहु हम अड़चने दी साथे गेल रहियै तऽ हमरा द देखायल रहै दरभंगा पब्लि क इसकुल हँ तेहन ऐगो क हँ तऽ हम एगो ऊपर कॉलो केने रहियै तऽ एगो नम्बर देलकै सर इस पे बात कीजिये सब सेक्शन सब फेसबुक सब ओ बता दैहा
हु
ओतैहे जेबही ने तऽ ओकरा सँ इन्क्वायरियो लए लिहऽ स्कूल वला सॅं आ तोरा सभसे बेहतर हेतौ की जे तू नीरज भायजी से बात कय ले ओ हर चीज तोरा हँ हर चीज तोरा कहि देथून हम एखन जे छै तोरा एखने तू फोन कय ली हें हम तोरा वाट्स्सऐप क दै छियो आ केना एना एना
ई एखन जे फेर कॉल कटलहुँ से टाइम पुरला पर के ओनाही डिस्कनेक्ट भए गेलउ
नहि टाइम पुरि गेल हेतो ताहि दुआरे कटलहु
हॅं ओएह तऽ हमरा भेल कीआ कैट गेलै
नहि नहि टाइम पूरि जाइ छै अपने कटि जाइ छै हँ हं तब हमरा बस आब हँ खाना तऽ बनि गेलै हन आब जे हेतै त भोजन हेतै चावल और ओहि के बाद चना दालि घिरा आलू सबके सब्जी आ चावल एके में देलियैहन चना दालि गेउरा सब जेना दालि ने बने छै हं उहे में आलू देलीये
ह
ह
ए ई आब चारि पाँच दिन से ई धरेने रहे लैपटॉप लैपटॉप ई सुति उठे लैपटॉप बौआ
ओहो की करते लैपटॉपे
अरे ओ तऽ कतहु फोन पर देख लेलकौ नहि चलबै वला बच्चा छै ओत बच्चा सब नहि चलबैत रहै छै ओ खेलौना वला
नहि देखने छ हेतै
हूं ई आब देख लेलकै आब सुत्तै तहन उठे तहण आइ पाँच दिन ती रट लगा देलक
अच्छा
कलि जान पर कै देने रहे काइल एगो मिलले हमरा हूं खोज कऽ आहनलियै आठ एक हजार लागि गेल एगारह शो क
ओहि मे की होइत रहे छै गेम सब चलैत रहै छै
अरे ओहि मे ए से जेड तक देने छिय अल्फाबेट से बात से ए फोर पर एप्पल बी फोर बाॅल ई सब अपन बाजै छै एक सए नओ तक ओकर अथी देने छै ई सब बाजल गेल छै
अच्छा
गाना छै इएह सब छै
तहन तऽ ठीके छै कागजेवला चीज छौ
खरीदलीयै
आबे छिये हँ तहन चल बइ गाँंवके सॅं त सब बढ़िए छौ आइ हमर नाना बाड़ी मे रहथुन से एलखुने
हँ ई बात हम बुझल नाना जी आयल रहथुन तुम बड़ा जल्दी गाँव से निकलि गेलही
अरे हम जे छै नानाजी आय गाँंव एलखिन
ह्म
एते दिन गाँव थोड़े आयल रहथिन ओ
ह रंजन क बियाह कतऽ भेलैए
रंजन के बियाह भेलै हन शिवाजी नगर लगन बल्लीपुर गाँव छै
हँ बल्लीपुर छै बल्लीपुर तऽ ई एकर की नाम छै कौशल क दीदी ई जे छौ एगो नहि रहे छले दीदी या दीदी छै ओत ओकर
हँ तऽ हह तऽ उएह बगल के कोनो गाँव मतलब उएहे आसे पास कोन दिनपुर वाला गाँंव छै
हूं हूं
ओहे गाँंव में जे छै से ओकर बियाह भेले हन त लड़की चार बहिने छै लड़का तऽ नहि छै ओकरा
हू हू
ऊहे से भेलैन त डॉक्टरों बुझित एकतरह से मिल
एह तहन तऽ मौसा अहाँके गदगद भए गेल
हँ दूगो बेटाक के तऽ डॉक्टरे वाला मे केलैत हे ई तऽ ज्वाइंट फैमिली छै अय मे त पैंतीस चालीस गो सदस्य छै ओय फैमलीमे
एह सूतारि देेलैत अहाँ क
लेकिन देलकै हन बढ़िआँ देलकै हन सभ चीज
हू
साबा सौ से ऊपर तऽ आयल रहै तोरा शगुने उठ
हँ हँ से देखलिय फोटो तोटो ओ टाइप क रहै मेन मेन बुझाय छलै
एते जादा इन्वोल्व नय भेलियै ने ओहि तरहसँ हमरा कहलकै ने बुझलिय घर पर सभ क कहलकै बड़ बढ़ियां बड़ निक सुन्दर आ हमरा ओकरा सभसँ बेसी मतलब रहै नहि छै
नहि ओहिमे विकासेके रहै छै हू
तेकरा सब से रहै छै ओकरा सब से अपन ओ अपन रहै आ शगुन दिन जे संजोग एहन रहय जे माँ के लेने हमरा जाइए पड़लै तऽ हमो जाय वाला बि विचार मे हम रहियै नय लेकिन हमरा मजबूरी रहै ओतऽ पहुँच गेलियै तऽ आधा एक घंटा एक घंटा के आश पास रहलिय कहली पप्पा एखन आयले छथिन कतो जाय सब छथिन तऽ अपन गेलियै हुनका हूं न फेर ऊ कहां नास्ता नास्ता केलखिन पप्पा कहलियै नास्ता करै दी विकास केलखिन हम कहलिय अहाँ रहि जाउ दि पू भाईजी सब आबे छथिन उम्हरे वएह दिन हुनकर भाभी सब आबेवाला रहथिन हम कहलियै आहा अराम से रैह जाऊ हम चईल जाय छी बाकी सानी त गाय के लगिये जेतै आ चाचा बैधनाथ चाचा के फोन कै देने रहथिन तो ओ सायद लगा देने रहथिन आ हम कहलिय आरामसँ अहाँ ओहिटाइममे आयतऽ दू तीन घण्टा रुक कऽ अहाँ आरामसँ आयब आ हम अपन चलि जेबैऽ तहन हमरू ओएह दिन रहै ओकर अमरजीत के बियाहो
ह
तऽ हम कहलियै जे हम देख ले लेबै आ जखन अहाँके आबैक रहतै ताबत हम रहबे करबै कोनो दिक्कत नय कहलखिन नहि आब रहिएके तऽ की करबै खाय पियैके त कोनो बात नहि छै आ ओ संजोग एहन रहै जे मौसम बहुत खराबो रहै
हू
तऽ हम अपन ओतय से जे छै से पप्पो के नास्ता विकास करा देलकै हम अपन
ओकर बाद हम तऽ चाय पिलियै हमरा हम नय केलियै किछो नास्तासब फेर लोअरे टी शर्टमे हम गेल रहियै तऽ ओतहिये त्रिपुरारी वालला टी शर्ट अथी लोअर बदललियै ओ लेलियै भाभी से बदेल विकासे ले उ टी शर्ट लेने गेल रहै वैहै पहिर किय त भीज गेल रहियै कनि वर्षा ब कनी देर रहलियै फेर हम किछो नय अपन सोझे लेने अपन आबि गेलिय ओहिके बाद संजोग रहै जे गाँवमे भोज रहै ओकर लालन वला त पप्पा बलेल क कोनो दिक्कतो
ओ ह विकास फोन केने रहे जे सीट लए के ये
हँ बाथरूम के लेल
तऽ हम कहलियै एगो हिन्दुस्तान आबैछे
अच्छा
ओते जबही लेकिन ई देखिये जे सीट कते टाइप के रहे छै एगो छोट रहे छै उटंग टाइप सब के द देतो से ने कम्फर्ट बैसे वाला चौड़ा मे लिअ
उएह हम कहलियै रे तेइस इंच वला जे छै
हँ एगो होइ छै जै हम वएह देखेलियै कहलियै पहिले एगो सरकारी अथी सबमे दै छलहुँ अपना सब गाँवम
नय नय ओ वला तऽ नहिए लेतै
अरे ओ नय दै छलै ओहि टाइप मे कए गो राखेने रहै छै तऽ तोरा देखा देतै हँ दए देतौ से नय ओकर देखिय ने जे पूरा चौड़ा रहौ ओ दू तीन गो क्वालिटी रहे छै लिह उजरे मे कलरफुल मे न नय लिह ओ साफ नय होइ छै पता नय चलैत रहे छै उज्जर जे रहय छै साफ होय छै आ देखई छै जे चमकै छै
कहलियै उजरे मे लेल त आइ हमरा फोन केने रहे तऽ हम कहलियै जे कहलकै बीस एक्ैस दिन भेल हम कहलिए ठीक छै देख लीही बाकी अगर तेइस वला मिलो तो वएह लिहे जे कम्पनी के कहलियै ओहि कम्पनी सब नहि रहे
हू
टेडी बियर किदन सब छै ओकरा सबके लेल तऽ ओसभ किरैन सभ तऽ बढ़िएँ छै कथि क
प्रिन्सोके आबै छै हिन्दुस्तान आबै छै इण्डियन आबै छै सभटा लिखल रहै छै इएह सभ ओहिपर
ओ तऽ जेबी तऽ ओ सब ओकरा लंग जे छै से नहि रहे हम कहल कोनो एहन औगताइवला बात
हँ
तऽ अपन आरामसँ तऽ इहो रहए गेल रहए माछसभक अथीेक लेल बेनीपुर इहो रहे उ कए ले ऑटो से रहे कहलकै आब खाइलहे सबे हम कहलियै ठीके छै चैल जो ने कना औगताइ वला बात थोड़े छै कु नहिय जोरया तोरइया होइ छै
कतऽ जाइके रहै बेनीपुर
आब आयल छले तहन हमरा फोन केने रहे
ह हमरा तऽ बर फोन कने रहै नाह दुपहरमे दू बजे अन्दाज एक बजेसे
हँ लेकिन तहन तहन ओम्हर से आब गेलै तऽ कहलकै जे माछक अथी लए बेनीपुर जाइ छियै हमरा जखन बात भेलै साँझ मे क़हलके हुन क लियए हम कहलियै जे देखलिय जे बढ़िया
तो हम कहलियै एगो छो शंकर हार्डवेयर ओकरो लंग खूब रहै जमाल एगो गारा मेडिकल लअ
ओकर बगल मे जोभही एगो बहुत नीक दुकान छै ओकरा पास और भेराटी भेराटी ठिक सामान सब अपडेट रहै छै
हुँ दोकान के नाम नहि बुझल छ लेकिन छौ ओतऽ
अच्छा
अपना मार्केटके जे रहै से
हँ जेभी हो हम कहलियै लिहे तऽ कनि बढ़ियए वला लिहे नम्हरे वाला लिहे बहु ताइ के नहि छै एते धरफड़ाई के कोन एहन बात छै जे किछो छै एखन हमरा ओहन थोड़े छै तऽ आराम से लिहेँ नहि छै तऽ नहि लीहे व्यवस्था कयल जेतै किछो ई सब चीज किछ लगेवे वला नहि नेे
नहि नहि सेट भए जाइ छै न ओ थोड़े छै जे एकरा हटा दिअ तुरन्ते अपना अपना हाथके चीज तऽ रहै नै छै
तऽ ओकरो वाला बात हम किया अथी करऽ रहबै
बारिश आब टिप टिपै लागल एतैओ
अच्छा बाहर मे छियै एखन की
नहि मतलब ह ई एते अथी पर एत गाड़ी सब लगे बैसल छै गाड़ी पर
अच्छा तहन तऽ बदिया छै तऽ आब करबो कि नहि करबो
ह तऽ कहैके मतलब अहाँ कॉलके आब केगो बचल हैन
एगो ओर बचल छौ
हँ तऽ एगो आब फेर बादेमे करब अजुके छै कि ओहिकेाद काल्हियो केय सकैत छै
नहि हमर आब जे छै न से तीन गो कि चारि गो आओर बचल छै तऽ हम सोचै छियै आब एकरा फिनिश कए कऽ समाप्त ते करियै
हँ तेकरा तू फेर कनी देर म कैय लिहन
ठीक छै तू जना हमरा एकबार फ्री हेबहै न
मैसेज कए दे
हँ तऽ मैसेज कए दहें हम तोरा फोन करब तऽ एगोे हेतै तऽ हम सोचै छियै आइे जे छै ने तीन चारि आदमी से बात हँ झुठे कऽ ओ अथी छै जे जेना होतै त आब बेसी नहि बचल तीन चार गो कल लेब एगो तोरा करबे आ बंकी एगो एगो और केय क समाप्त कर ले तोरासँ रहै छै तऽ ई रहै छै ने जे मतलब बात करैएके छै तऽ एगो बातो भेल
बिलकुल बिलकुल बिलकुल कथि छै हँ
तऽ उएह दुआरे तोरे हँ तऽ तोड़े ताहि दुआरे कहलियै जे एकरासँ तऽ बात करैके लेल ओनाहियो बचले छै अपन एकरास से कए लेबै आ एगो कुमरसँ कए लेबै एगो विकास से कए लेबै
हँ
आ ओहिके बाद एगो हेतै दीपक सँ कैय लेवै
कयो दे खतमे कर ना हमर
तुऽ खाना खा लेल